जय झूलेलाल जी, कहिड़ो हाल आ?
जय झूलेलाल, मां ठीकु आहियां तव्हां ॿुधायो?
मां बि ठीक आहियां। ॿियो, काथउ ता ॻालहायो?
मां लखनऊ मां, तां?
मां दिल्ली।
अच्छा- अच्छा रोटी पाणी थी वियो तांजो?
सॉरी, छा ता चओ?
चवां ती रोटी पाणी थी वियो।
हा, रोटी पाणी खाधी न कलाकु थी वियो कलाक खां मथे थी वियो।
अच्छा -अच्छा।
असां पहले ॻालाए ॻालायो आ छा?
न- न।
अच्छा, हलो आवाज ईअं लॻे पई जीअं पहले ॻाल्हायो आ।
अच्छा न मां त पहिरीं बार ॻाल्हायां ती तां सां, मां स्टूडेंट आहियां न।
स्टूडेंट छा ता कयो हाणे मतलबु, स्कूल में या कॉलेज में?
कॉलेज- कॉलेज।
अच्छा मां ट्यूशन पढ़ाईंदो आहियां ॿारनि खे।
अच्छा- अच्छा।
हम्म
हलो सुठी ॻाल आ।
ग्रेजुएशन कहिड़े हुनमें ता कयो
बी बी ए।
डी बी एस?
बी बी ए।
अच्छा, डी बी ए।
हम्म
हलो, केड़ो ईयर तो हले हाणे?
सेकेंंड स्टार्ट थियो आ अना।
अच्छा डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर थींदो आ नी इएं? ईयं बिज़नस एडमिनिस्ट्रेशन जो? हलो,
छा?
बिज़नस एडमिनिस्ट्रेशन जो कोर्स आहे नीं ए?
हा -हा, बैचलर ऑफ बिज़नस एडमिनिस्ट्रेशन।
अच्छा -अच्छा -अच्छा, हलो सुठी ॻाल्हि आ। कोमर्स बेकग्राउड सां आहियो तथां
मां आहियां त साइंस बैकग्राउंड सां बट मां अना चेंज करे रखियोमि पंहिंजी स्ट्रीम,
अच्छा, फील्ड चेंज कई आ।
हा।
हलो जेमें इंट्रस्ट हुजे उह ई करे, ॿियो छा?
हा।
ॿियो छा तो हले?
ॿियो बसि हा- हा। हलो
चालिहों वग़ैरह हलंदो आ तव्हांजे होॾे?
छा हलदो आ?
चालीओ साहिब
हा हा
अऊं तव्हांजो हिक हो बि आहिन न रंजीता सचदेवा लखनऊ जी आहिन हो भी
अलाए मां न ॼाणा
अच्छा तवां न ॼाणो ठीक आ
जी
हो सिंधी बि सेखाईदी आहिन ॿारन खे अऊं सिंधी अकेडमी सां जुड़ियल आहिन हो त ऑनलाइन ई मिलियो हुयम मां हुनन खां
हा
त हुनन खे भी एड करायो हुयो मां हिन कम में त मुंहिंजी ॻाल न थी आ भई हू एड थियूं आहिन हाणे या न त मां मांखे लॻियो भई तव्हां बि ओॾे ई रहंदा आहियो त तव्हांखे ख़बर हूंदी
अच्छा न न मां न जाण
हलो
जी
फैमिली में केर केर आयो तव्हांजो
बस मम्मी पापा मां और हिक भेण आहिन
भेण नंढी वॾी?
वॾी
वॾी आहे तव्हां खां तव्हां खां मुंहिंजा ॿ ॿार आहिन सते साल जी धीउ आ, पंजे साले जो पुटु आ
अच्छा अच्छा
बस हुनन में ई लॻल रहंदा आहियूं हाणे इअं कयो स्कूल छॾे अचो स्कूल वठी अचो वठी अचो होमवर्क करायो हे करायो हो करायो ॾीय निकरी वेंदो इअंही ईअंई
हे त आहे
स्टडी जे अलावा और कुछ साइड बाए साइड कयो था
न न त बस हे ई जेकी कॉलिंग ख़बर पई हुई त मां सोचम हलो हे
त तव्हां कॾी जॉइन कयो आ हिनखे कार्या एप खे
बस ॿ टे ॾींहं थिया आहिन
अच्छा तव्हांजी ॾह पंद्रहं कॉलियूं थी वईय हूंदयूं हाणे त
न न अठ ई नव थीया आहिन
अठ नव कीअं मिलंदिय तव्हांखे तव्हांजी हिक पूरी थी टीह कॉल मिलंदियूं तव्हांखे कुल
हुं हुं
पंज पंज करे वधाई वेंदा हे पहिरी पंज वरी ॾह वरी पंद्रहा वीह अऊ हिक सौ असी मिंट ॿियो तां ॻालाए सघो था इनकमिंग में
हा
मांजी हिक आइडी पूरी थी वई न इंडिया इंडिया मां जी त हुन में कॉल पूरी थी वयूं आहिन
अच्छा
हम। सुठो प्लेटफॉर्म आ। पेसा बि ईंदा आहिनि टाइम खां, अइ काई प्रोब्लम कान्हे हिन में।
हा हे त आहे। मूंखे बि सही लॻियो।
डेली माण्हू मिलंदा आहिनि नया- नया। के हिन ग्रुप ते हेतिरा मैसेज ईंदा आहिनि डेली हेतिरा, हज़ार खां मथे थी वेंदा आहिनि। सुबुह खां शाम ताईं।
मां बि अगरि किन ॾींहं न ध्यान ॾींदमि, न खोलियमि हिक ॾींहं, मतिलबञा कल्ह ई थियो हो मां पूरो ॾींं ग्रुप न खोलियिम, मां ॾिसमि रात जो हेतिरा मैसेज थी वियो आहियां।
हा, नाइन नाइंटी नाइन प्लस लिखयल ईंदो आ।
हा।
मां जॾहिं ग्रुप जॉइन कयो हुयो चोवीह तारीख़, चोवीह जून। हिन में हुया हिकु सौ वींह मेंबर हाणे थी विया आहिनि, चार सौ छह मेंबर। डेरी वधता ता वनिन, इलाही।
हा।
इलाही बि कम आहिनि। तव्हांखे सिंधी ईंदी आहे उहो? मतिलबु लिखण ईंदी आं?
हा, न लिखण न ईंदी आह। थोरी घणी ईंदी आह बसि हे‌, मात त्राहुं होतिरी सुठे सां न ईंदी आहे मतिलबु।
हो बि कम ॾींदां आहिनि हिंयं?
छा?
हाणे, हो बि कम ॾींदा आहिनि क कारया ऐप वारा।
हम- हम। लेकिन हिननि सभ में हूंदो आहे न कि? पफेक्टली हे कयो, त मूंखे होओतिरे सुठे सुठे सां न ईंदी आहे।
जो बि जेको बि, असां चैंन्दासे अपलोड थींदो वरी हिकु माण्हू चेक कंदो हुनखे, हुन खां पोइ ई उह ॿुधाईंदा भई। जीअं, कोॉलिन में बि इअं त करनि भई ॾह मिंट ॻाल्हायो आह। हुन मां इफेक्टिव स्पीच टाइम केतिरो आह? कंदा आहिनि, हुन जे हिसाब सां। मोकिलदां आहिनि, पैसा। ॿुधाईंदा आहिनि, भई सौ रुपियो मिलंदो पर कॉल जो, सौ रुपियो न मिलंदो आह, चालीह- पंजाह -सठि ईअ ई मिलंदा आहिनि। ॾिसयो हूंदो तव्हां त हुनमें? पंहिंजी रिपोर्ट में?
ॾिसयो मां।
तव्हांजी केतिरी थी वेंदी आहे इफेक्टिव स्पीच टाइमिंग?
डिपेंडेबल आहे, कुझु में टे- चारि मिंट आहे। कुछु में पंज-छह आहिनि। म पंजा को आई गैस, मथे न वैईया हुआ न।
मांहिंजी नव- ॾह वी हली वई आ।
वाह।
हिकु-ॿिनि कॉलनि में त, हिकु- ॿिनि में न, टे- चारि में थी वई आं हाणे त। पहिरैं न हुई, हाणे थी वई आहे इलाही‌। ठीकु आहे जेको अचे। जो अच्चे।
हा, ॿियो छा?
वया हुयव काॾे घुमण, छुटियुनि में?
न मुंहिंजो त एक्ज़ाम्स हुया कॉलेज में, हिन बार एक्ज़ाम्स डिले थी विया हुया
अच्छा।
हम्म।
त, डिले थी करे हाणे थी विया? हाणे बि हुजण आहिनि? थीं विया आहिन?
बाक़ी त ॾेढु महीने पहिरियोें थी वियोया न हे क्वचो आहे जेको परींहं आहे बस हुन जी तयारी होली थी। प्रेक्टिकल आहे कंप्यूटराइज़ड अकाउंटिंग जो।
अच्छा।
हम्म।
ओके तयारी हल्दी हल्ंददी वरी त
हा।
सुभाणे बि कॉल कयां पियो मां तव्हांखे तव्हांजो ई आयो हुयो ग्रुप में।
अच्छा।
वरी उहो थी न सघियो बिज़ी हले पियो एतिरा माण्हू आहिनि कंहिंजी बि कॉल अची वेंदी आ। गिलिश त आहे गिलिश त इलाही आहे हिन में हाणे। नयो नयो ठहियो आहे अपडेट ईंदा तॾहिं थोरो ठीक थी वेंदो आहे माण्हू बिज़ी न हूंदो आहे डज़ाइन ख बि आहे पहिर हुन खां तव्हां मसेज कयो कॉल कयो वरी हुनन खांां वरी हुननखे कॉल कयो मतिलबु पहिरले हुन खां पुछो भई कॉल कयया न कयया क क किल सोचे थो ला वेस्ट थींदी थीियूं वञनि। ॻाल्हि थींदी ना आहे हिन खां पहिरियों ई थिएयो त मां चवां पई चयो पिया नी भई तव्हां कॉल कयां पियो मूंखे त मां पोइ हुन मेंें आयो भई कॉलिंग त मां जीअं ई बटन दबायो आवाज ई न आई तव्हांजी, हलो हलो करे करे। वरी फिर हुन खां पोइ कॉल कनेक्ट थियो।
अॼु कोॉ अॼु मां ॾिसां थी बिल्कुलु बि कॉल्स वॉल्स सही सां वञे वञे नथी।
मुंी त सुठी थी वञनि हाणे ई
न मुंहिंजी त केतिरी त हो थी वई वेस्ट थी वई कोॉल्स छोकी वने ई न थी। मुंहिंजी न वञे थी या बेनि जी न अचे थी, हा।
थींदो आ, थोरो घणो ह थींदो आ। ॿियो ॿुधायो हाणे वॉक था कयो आराम था कयो?
न मां त आराम कयां थी।
अच्छा। म क माल त ब करे ॻाल्हाईंदो आहियां वॉक करे करे टे चारि किलोमीटर वॉक थी वेंदी आहे हिन में पंज सत कॉला थी वेंदियूं हिन सां आरामु सां।
वाह सई आ।
ऐं भई आराम कयो त बसि, अ थकल पिया आहियूं मन ई नथो करे। वॉक करण जो लेटे लेटे ॻाल्हायूं था बस
सही आ।
तवांजी बि इलाही गाल् थी वई हूंदी?
न ॾाढी वधीक ॻाल्हि त मुंहिंजी कंहिंसां न थी आहे
अच्छा
ह छोकी अध को वधिक कॉल्स मुंहिंज मुंहिंजी अ टे या चार कॉल्स हीय वेस्ट थी वयी छो की न सर काल न वने ती बिज़ी ॿुधाए थो इय चए थो डिस्कस कयो पहिरियों हीअं ई कुझु न कुझु थिए थो
हम हम धीरे धीरे ठीकु थींदो
हा
हलो वरी टाइम त थी वियो हुनजो पो ता ॻाल्हायूं वरी
हा, बिल्कुलु बिल्कुलु ज़रूर श्योर जय झूलेलाल